हँ।
गोर लगै छी कक्का।
हँ हेलो।
हँ गोर लगै छी कक्का।
हँ खुश रहू। अहाँके बोललियै जे पाँच मिनट बादे करू की करियै। तनी व्यस्त रही, ठीक छै करि लेलहु तऽ कोनो बात
अच्छा हमेरर के सुने में कनिक लगे छै कि, हमे सुने न पारलहुं, कका।
अच्छा ठीक छै, हम देखै छियै हम आर सब म बोलू, सब हाल-चाल?
हँ हम हँ-हँ हमरा सबके सब नीक छै, कका हमरा अँ हमरा अर माय अहाँके खूब मोन करैत छलु। सँझी अहाँके गौप भेल की हँ कि केहन हाल-चाल छ छय दादी के केहन हाल-चाल छै से कनिक अ कका से गप कऽ के बताबे ने हमरा के, तही हमे सोच सोचलहु की अहाँ से गप कऽ के, आ ओ हाल चाल लऽ के आ माय के बता दउ।
अच्छा। तऽ आजकल तऽ खेलकूदवला सब अँ जै येहे सब संवाद होइ छै, आजकल खेलकूदके खेलक मैदानके बारेमे बचपनके याद जे, हम हमलोक के दिमागमे छै उ याद आबै छै
न तऽ देखू कका जे ब त अहाँके टाइम पर तऽ, खूब नीक समय भी रहल जेना पढ़ाइयो-लिखाइयो के साथ-साथ, अहाँ के बाहर खेले कूदे के भी कोनो रोक नहि रहल आ रहल छै, आर हमनि आर के देख खू तऽ हमनी आर के बाल-बुतरू, चाहे हमनी आर सब भी कहाँ मैदान-उदानमे खेले जाय सकै छियै ई मं मुदा ई जे पढ़ाई के बोझ, आ मोबाइल के आदत के कारण खेल से भी सब दूर भऽ रहल आछि
सही बात छै, तऽ देखक कि अबऽ अहाँके अँखिके मोबाइलक स्पीडमे कखनोहु हटबैत नहि कहय छी
अरे कका की कहू देखू ने, ई गेम कतेक कठिन अछी हम बस अपन नया स्कोर बनवा रहल छी ई पबजी मे हमर जीत टीम जीत वाला अछि, आ बस दू मिनट रूकु
सही बात छै
आ ई दू मिनट तऽ अहाँके, कतको घण्टा खा जाइत छी आरो कनि बाहर तऽ ताकू-झाँकक कतेक सुन्दर मौसम छै, बसात बरसात कतेक नहि बढ़ रहल छी, आओर हँ आओर अहाँ, ई चारि कोना के बक्सा मे बन्द छी
अहां चच्चा अहां हमर गेम बिगड़इ देलो हम तऽ अब आउट भऽ गेलऊ। आ गाम मे अब की हम तऽ भो बोर भऽ जाइत छी, ना कोनो सहेली छै ना कोनो नीक टी वी चैनल छै, मोबाइल नहि चलाउ तऽ की करू।
भोर भर जाइत छी, हमरा तऽ गाम अयला चौबीस घण्टा कम पड़ि जाइत छी। अहाँसब शहरक बच्चा, आ मोबाइलक दुनियांमे एहिना एहिना हरा गेल छी, जे हमसबके असली खेलक खेलक आनन्द बुझबे नहिए, नहि अछि।
असली खेल अहाँके मतलब क्रिकेट आ फुटबॉलसँ अछि की अ तऽ लड़का सब खेले छी। हमरा ओ सब नहि नीक लगैत छै। आ गाममे हम ककरा संग खेलू।
ककरा संग हमरा अहाँके जोड़ी कतेक नीक अछि। अहाँ आ खेलत मतलब छैय। खाली क्रिकेट। वैह थौरे होए छै। आ हमर मैथिली मैथिलानी बेटीके के अपन पारम्परिक खेलक ज्ञान होबक चाही। हमर बचपन तऽ खेलक कतेको प्रकार छल।
पारम्परिक खेल ई की होइत कक्का। की अहाँ सब सेहो बचपनमे खेलैत छलु। हमरा लागल जे अहाँसब खाली पढ़बै करैत रहै छलु।
आयो गेदाइ हमसब कतेक खेल खेलैत रहलहुँ। आ एहिस अहाँ सोचि सोचियो नहि सकैत छी कि की। चोर-सिपाही गुल्ली-डंडा, लट्टू, लुका-छुपी। आ कबड्डी साँझ होतै गामक सब बच्चा एकदम एक जगह जमा भऽ जाइत छल।
कित-कित ई कैसा खैला छैय कक्का एकर नाम तऽ कते अजीब अछि।
ठीक हँ नहि ऊ तऽ अजीब नही ई कतेक मजदार खेल छी। एकरा एक कट्टा दू कट्टा सेहो कहल जाइत छी। माटीपर घर बना तै एकटा कंकड़ फेेकि कऽ ऊपर स एक पैर पर कूद के ओकरा पार के रहै छैय। एकरा सँ पैरक संन्तुलन आर ध्यान दुनू मजबूत होए छै।
अरे ई तऽ हम इसकुलमे देखने छी। मुदा ओकरा हमसब होपस्कौच कहैत अ छी ओ हमरा पारम्परिक खेल अछि। आ हमर तऽ पते। नहि छल की जक जे एकरे के अहाँ। के कित-कीत कहै छौ।
हँ तऽ जेकरा शहरमे अहाँसब अंग्रेजीमे। देख बर बरक ब बात बनबै छी। जे हमर गाम घरक गोट-गोट माटीमे जुड़ल छी। हमर गामक खेल सबके कोनो महान। सानक जरूरत नहि होइत छी। आ होय छल बस कनि जगह आ संग। खिलाई वाला मित्र चाही
मुदा चच्चा ई सब खेल खेलसँ की फायदा। मोबाइल गेममे तऽ हमर दिमाग केते तेज चलै अहि। स्टेज बनबाए पड़े अछि।
नै बउवा भतिक मोबाइल गेममे केवल आँखि प तनाव आ दिमाग में थकावट होए छी। मदार जब हतै अहाँ मैदान मे खेलै छी। तऽ अहाँके पूरा शरीर काम करै छी। अहाँके पसीना आबै छी। पसीना अयला से शारीरिक गन गन्दगी बाहर निकलैत छी।
हँ हम वैह जनती जे हम कखनो शारीर मेहनत नहि करैत छी। तैं हमरा तोंद बढ़ि रहल अछि।
एकदम ठीक कहै छथि, ना लेब। ेलनकुके ेलकु सँ बच्चाभक। हड्डी मजबूत होइ छै शरीर लचीला बनै छै। और सब बात ई जे रातिमे दूथ आ निंद कतेक नीक आबैत छै। एकर कोनो जवाबे नहि मोबाइल देखिके सुतला सं कतेको गोटके गोटेके अनिन्द्रा बीमारी भऽ जाइ छै।
कक्का खेल कूद मे तऽ चोट लगबाक सेहो डर रहैत अछि न। कखनो पैर छिला गेल, कखनो हाथ टूटि गेल। चोट सा डरब की, खेल
चोट सँ डरब की छै, ई तऽ हमरा सबके गिरके उठब सिखाबैत छी। जीवन में जखन कखनहु आयल, तखनहु अहाँ हारहु तऽ खेलक भावना अहाँके हिम्मत देत। कोनो बात नहि अगिला बार हम फेर जीतब, फेरसँ अनुशासनमे धर अब अबैत अछि।
ई बात तऽ अहाँ सही कहलहुं कका। हम जखन मोबाइल मे हारी जाइत छी तऽ हमरा कते गुस्सा आबैत अछि हम मोबाइल फेक देब चाहैत छी
हँ देखलहु ने ओकरा के क्रोध कहै छथि मुदा मैदान मे जखन अहाँ हारब तऽ अपन विरोधीसँ हाथ मिलाकऽ कहब बधाइ हो अहाँ नीक खेललहुं। अगिला बेर हम अहाँके टक्कर देब, एकरा स्पोर्टर्समेन स्पिरिट कहल जाय जाय छै, आ ई भावना जे जीवन के कतेक पाजिटिव अछि।
हँ कका। अहाँ कहलहुँ कि लुका छुपी, हमसभ तऽ एकरा हाइड एंड सी कहैत छी। अहाँ सब गाम मे एकरा कोना खेलैत छलु?
हम सब एकरा चोर नुकौवल नुकावन कहैत छलहुँ। कामा कि पैघ आंगन उसै उसारी मे गाछी वृक्षी आब सभ एहि खेलक मैदान बनि जाइत छल, एक गोटे एक गोटे बन्द क के गिनती गिनै छल। आ बाकी सभ ककरो कामा के पीछे, ककरो गुड़हल के एक गो हालके पीछे कत ककरो सङ्गे बोराके पीछे नुका जाइय छल।
कते मजा आबैत रहे इतना, कोनो महग गेजेट के जरूरत नाही।
हँ आर एकटा आर खेल छल रुमालचोरी। सब बच्चा गोल घेरा बनाके बैठ जाय छल एकटा बच्चा रुमाल ल क पीठ के पीछे दौड़ैय छल। आ चुपके सँ ककरो पीछे गिरा दै छै आब अगर ओकरा पता चलि गेल तऽ रुमाल उठाके दौड़ाबैत। ओ नाही तो चोरी बनि जाइ छै।
वा ई तऽ कतेक दौड़ भाग वाला खेला छी। एकरा से त फुर्ती कतेक बढ़ि जायत हैत।
एकदम, आ एक बेर एकाग्रता सेहो बढ़ैत छी। अहाँ के हमेशा सजग रहे पड़त। अथि जे अहाँके पीछे कि- की भए गेल।
एय कक्का आब तऽ स्कुल मे केतेक होमवर्क मिलै त कि, कोचिंग जाउ कम्प्यूटर क्लास जाउ फेर परीक्षा के तैयारू करू, खेलक लेल समय कतय बचैत छै। अगर हम खेलब तऽ हमर परीक्षा मे नम्बर कम भए जायत न।
हँ ई तऽ ठीके कहलहु बौआ अहाँ हाॅ, अहाँ एकटा कहवत सुनने छी। पढ़ब लिखब तऽ बनब नबाब, खेलब कूदब तऽ हो बनब खराब, ई पुरान जमाना पिठ्ल, आब आबक समय बदलि गेल छै। आबक नियम अछि जे पढ़ाइ के संग खेल कुद ककरो जीवन के पूरा करै छी।
कोना च जैयत, कनि समझा के कहू न।
देखू जखन जहाँ लगातार तीन चारि पढ़ैत छी, तीन चारि घण्टा पढ़ैत छी। ई तऽ अहाँके दिमाग तिति भरि जाइ छै। ओकरा बाद जहाँ अहाँ सेहो- सेहो पढ़ब ओ दिमागमे ठीक सँ नाही बैठत मुदा अगर अहाँ ओहि बीच मे आधा घंटा कोनो खेल खेलि आबर तऽ अहाँके दिमाग फेरसँ तरोताजा भए जाइत भय जाइत छै। आ खेलब सँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजनक सञ्चार दिमागमे तेज होइत छी। केकरा सँ याद करब शक्ति बढ़ैत
हँ ई हम जखन कखनो बहुत पढ़ै लेल अगर हम एहू समयमे तऽ दिमाग फ्रेश भऽ जाय
एकदम सही पकड़लहु हैं, खेलकूद अहाँके बता पढ़ाइ मे बाधा नही, बल्कि अहाँके पढ़ाइके आ आ आइ बेहतर बनाके मदद करू। आय कालि डाक्टर साइंटिस्ट सेहो कहै छै कि, जे बच्चा सभक सर्वांगीण विकास खेलक बिना आधूरा छी।
कक्का। हम अहाँ के गप्प के एकदम ध्यान रखब, आ कखनो ने बिसरायब हमे आब कोशिश करब, कि मोबाइल से निकल करऽ कनिक मैदानमे बाहर खेले जाउ चलू कतअ हमरा सखी सब बुलाइ छथिन भोजन करै जरा कि, चले जाइ छियै हमे फिर नहि तऽ मेस बन्द हो जायत कक्का ठीक छै, चलू ठीक छै गोर लगै छी।
तह, प्रशादे